हेलो
कतयसँ छी अहाँ
दरभंगा सं छी
अच्छा और सब बताउ की हाल अछि
एगो बढ़िए छी ऑफिस में बैसल छी हू
और घर कतय भेल अहाँके दरभंगा में
रैयाम चीनी मिल
छ र आम चीन
घर भऽ गेल रहै रहै छी मुम्बइ में
अच्छा अच्छा
जी
ओर सब बताउ
और सब ठीक छै अहाँ कतयसँ छियै
हम छी बैगनी नवादा बेनीपुर
बेनीपुर कुशेश्वर स्थान
हँ कुशेश्वर स्थान बहुत आगू भऽ जाइत अछि
लेकिन ओ नामसँ प्रसिद्ध छथिन ने
हँ हँ ओना हमसभ
तहि दुआरे कियाकि बेनीपुर के हमर टीचर छलखिन हेँ
अच्छा अच्छा
जी
ओर सब बताउ
आओर सब ठीक छै चलि रहल छै जीवनयापन भऽ रहल छै
अच्छा मुम्बइ में के सब रहैत छियै
मुम्बइ में हम रहै छी हमर भैया रहै छथिन भौजी रहै छथिन
अच्छा अच्छा
बहिन सभ रहै छथिन
अच्छा अच्छा
जे
आ सब बतेलियै खाना सब भए गेलियै
खाना भेलै लंच छलैए लंच में रोटी भुजियाआ खेलहुँ हँ दही बिसकेऽ मँगा कऽ चीनी साथेलहुँ हँ
अच्छा अच्छा
जी
बहुत बढ़िआ और सब बतबऔ
अब चाय के टाइम छै तऽब चाय पीबे
हूँ हूँ
अब अहाँ कहि दियौब अहाँके क अहाँके भोजन भेल की नहि भेल
हँ हमर भऽ गेल
अच्छा अहाँकेँ तऽ मतलब बेनीपुर रहितै पर्सनली मतलब अहाँ बेनीपुरए रहै छियै ने
नहि नहि हम दिल्ली में रहैत छी
दिल्ली में कतऽ
मुकुन्दपुर
मुकुन्दपुर ई कत एले
ई अहाँके बुुड़ारी साइड मे पड़ैया
अच्छाहाँ बॉर्ड सुनने छिय बदरपुर बॉर्डर
हँ बदरपुर बॉर्डर सुनने छियै
हम ओ तऽ भी बीस दिन रहल छलहुँ हेँ बीस दिन उतऽ रहल छै बीस दिन ओतऽ रहल छलहु हँ एक हप्ता साायद एतऽ छलहु हं गुुरगांव रङ्गपूी
अच्छा
जी ओतहि रहै छलहुँ
और सब बताबु ओतुका मौसम सब केहन अछि
मौसम एतऽ के बारिश के मौसम छै
अच्छा एखन बारिश भऽ रहल अछि
बारिश एखन धेलया नै लेकिन मौसम बैन चुकल छै कखन बरस जेते कोनो भरोसा
हँ मुम्बइमे तऽ ई चीज होइत छै जहन मानसून अबैत छै त सुनै छियै हमसभ न्यूज पर देखाबैत रहै छै तऽ देखै छियै
एतय बारिश होइत छै तऽ कखनो रौद नहि आयत जल्दी
अच्छा
हू एक एकटा कपड़ा तीन चैर दिनमे सुखाय छै
ह हू हू भऽ जाइ छै बारिशके समय
आहां हकीकत कहै छी
हं हं होई
बारिशमे बारिशमे बुझियौ तऽ हम चाय टा कपड़ा यूज करै छी
हूँ हूँ
चारि गो कपड़ा यूज कयलहुँ चारि टा यूज कयलौ तन जा कऽ फरियाल छै नहि तऽ नहि फरिएतै
बाहर निकलैवला के और परेशानी होइत हेतैन
हँ हमर कनि मार्केटिंग काज सेहो रहै छै
ओ
और एतय रिनकोट सेहो काज नहि करे छै रिनकोट पहिरे छै तैयो भीज जाय छै
हू हू
हू
ओतुका बारिश नामी छै नए
बहुत नामी छै
हूँ
बुझलियै
मुम्बइमे एगो हमर फ्रेंड रहै छथि ओ बदला पुर अ छै
हँ बदलापुर हमर बाजुएमे छै ने हम कल्याणमे रहैत छियै कल्याणसँ दस मिनट बदलापुर
हू ओते रहै छथिन ओ
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
हुनकर पूरा ऑल फैमिली रहै छनि सासुरके तरफसँ
आं
हुनकर ऑल फैमिली रहै छनि मतलब जेसभ भी छथिन हुनकर फैमिलीमे ससुरालके लोकसब ओतऽ रहै छथिन
हू हू हू हू हू नय तऽ बदलापुर हमर बाजुए मे छथिन बदलापुर बदलापुर इंडस्ट्री जे हम जाय आबैत रहैत छी पूछ लेबै एम आई डी सी एकटा एरिया छै
हूँ
कहियो कहियो बात हत तऽ पूछि लेबै बदलापुर बदलापुर मे एकटा इंडस्ट्रियल क्षेत्र छै एम आई टि सी कम्पनी कारखाना सब छै
ह
ओहि कम्पनी सभमे हम जाइत आबैत रहै छी आओर हँ बदलापुर कातरप एरिया पड़े छै कातरप
अच्छा
हँ बदलापुरमे ओ कातरप एरिया पड़ै छै आ आइ डीसी एरिया छै
हम्म हम्म
आ पूछ लेबै कल्याण कते दूर ऐ ओ कहता पन्द्रह मिनट कियकि हम कल्याण मे रहैत छी
अच्छा अच्छा
हँ हमरा घर से बदलापुर पन्द्रह से बीस मिनट के रस्ता छै
ओ तहन तऽ पासे में अछि
हँ पास में छथिन और हम जायित आबैत रह छीऐ एक्चुअली पन्द्रह बीस मिनट के सफर मे कतौ आदमी जाइ छै
हम्म हम्म
हूँ तऽ
ओतऽ रहै छथि हमर चाच्चो जी सब रहै छथिन ओ सब लेकिन काँदी बली मे मेन मार्केट छै ने
काँदीवली अहाँ के भऽ गेल वेस्टर्न लाइन भऽ जाय छै ओ जीदी
सात सालसँ हम बम्बइ में रहैत छी हमरासँ कोनो चीज छुपल नहि य हमसभ जगह घुमि कऽ बैसल छी
हँ रहऽ लगै छै तऽ लोक के आइडिया पता चल जाइ छै न
हूँ हूँ सही बात छै हमर अपन बहिन खुद बिरारमे रहैए तऽ हम रक्षाबन्धन मे जाइत छी
हँ बिरार में हमर सचेड़री बहन रहैत छथि
हूँ हूँ हूँ
एगो बहिन नाला सुपारा में रहै छैथ
नय नय भऽ गेल पूरा लाइने कैप्चर कऽ देलियै आहां
हँ ओम्हरसँ बहुते आदमी छथिन और टाणडुल बाजार कतौ ऐछ
ह्म छै ने
पता नय नाम सुनै छी ओम्हरे एकटा और रहै छथिन हमर चचेरी बहिन रहे छथिन
अरे अपन अपन सबके लत्ती बहुत पैघ छै जतए चाहबे ततए बढ़ जेबै
हँ हँ
के भी
से छै
इएह होइ छय बचपनमे सोचै छलियै बम्बई सहर दिल्ली सर ई सर ओ सर आइ के डेट में कोनो आइ के डेट में कोनो सर बाकी एतयसँ बेैंगलोर गेल रहियै खाली स्टोरी लगेलियै जे बेंगलौर केसभिय तऽ कमात आदमी भेट गेलथि
हू हू हूँ हूँ
आ
भऽ जाइ छै
हम सोशल मीडिया वर्कर छियै ने हम अपन आवाजमे शायरी कहै छियै अपन आवाज में की कहै छै बात विचार करै छै
हम्म हम्म
गीत गान गाबय छियै
बढ़िआँ अइछ कन तऽ अहाँके
हँ तऽ हमर कनी हमरा लोकसभ ज्यादा चिन्हैए से कहि रहल छी
हम्म हम्म बढ़िआँ बात अछि ने
सभसँ नीक होइत छै देखियौ हम एक एकटा चीज सभसँ नीक जुवान होइत छै जुवान नीक अछि छै अहाँके सभ केओ मानत
हँ सही बात छै
पैघ रहै छोट रहै ओहि मतलब नहि राखैत छै अहाँ ओकरासँ व्यवहारिकता रखियौ नीक बात बढ़ियौ संस्कारमे बात करियौ तऽ ओ अहाँके रिस्पेक्ट देबे करत चाहे ओ पैघ होइ छोट होइ
छोट भी सही बात
केओ ककरो जेबी नहि छुबैत छै जे ओकरा जेबीमे कते छुबै छै कते छै लोग ओकर मुंह देखे छै जे ओ की बाजि रहल छै
ई बाजि रहल छै मुँहे पर सभटा छियै ने
उएह ची जे देखल जाइ छै तऽ हम एतबे बुझे छियै जे हमर जुवान भगवान करे नीक रहे सबसे व्यवस्थित रहै लोकोग अपन दुनिया में सब जग अपन अपन दुनिया मे सब सब अपन अपन दुनिया मे बिजी रह छै ई बात हमूँ बुझैत छियै लेकिन उएह दुनियाँमे से कनी ने कनि टाइम निकालि कऽ अगर लोग बातचीत कऽ रहल छै तऽ ओहो पैघ बात छै
ह ई तऽ बहुत नीक बात छै ई बीमारी के जड़ि छियै ई मतलब बीमारीके जड़िसँ खतम करैके ई रास्ता सभसँ नीक छै
ह्म आदमी एक दोसर से बात केलक कनि मोन हल्का केलक
ओएहे ने बैसल बैसल लोक बीमार पड़ि रहल छै आइ काल्हि एतेक बीमारी कििया भऽ रहल छै सभ जे एकान्ती रहय लगलखिन हं तहि दुआरे
हं आब अहां हुनका देखियौ हुनका देखियौ हुनका देखियौ थोरा बातचीत करैत करैत करैत पता नय चलै छै चौबीस घण्टाके दिन राति कखनो पार भऽ जाइत छै
सही बात छै
चल द भ तऽ लोगसँ जुड़ल लोको से देखो आइ काल्हि लो तहने ओकरा से जुड़े छै जे जान ओकर देखै छियै बात विचार संस्कार नीक छै तहन नहि तऽ केओ ककरोसँ नहि जुड़य चाहैत छै
हु हु हुँ
आब तऽ अलग दुनिआँ भऽ गेलै ई कालयुग छै ई कलयुग में आदमी देखियौ ई एक चीज हम ई दुनिया मे देखलियै या जे अहाँके दुनिया में देखऽ वाला सब रहत देबऽ वाला केओ नै रहत अइसँ बढ़ियां से बढ़ियां ओहन दिन नहि लाबू जे देखऽ वाला दुनिया देखे
हँ हँ
कि बुझलियै
हिसाबसँ चलतै लोक तऽ सब सही रहतै से हेतै
देखियौ भगवान सबके हाथ पैर देने छै सबके दिमाग देने छै सबके शिक्षा इचछा देने छै सबके बात विचार करऽ के मुंह देने छै तऽ अहाँ तहन अहूँ किया ने ओ काज
किए नहि करू सही बात छै
हमसभ बच्चा रहै छलियै सात आठ सालके छलियै तऽ कहै छलियै देखी ने अ भाइजी देखियौ ने ओ भाइजी छथिन ओइ मंच पर ठाढ़ छथिन देखियौ रे भाइजी तऽ भाइजी भायजी ओ भीड़ में नहि छथिन ओ मं्च परर ठाढ़ छथिन मतलब ओ अपन कर्तव्य कर्म हु केने छथिन तैय मंच पर छथिन
सही बात छै
हमसभ भीड़मे ठाढ़ छी कियाकि हम एहन कर्तव्य केने छी हमर तऽ बात छोड़ू हम बात विचार ओहि समय हम बच्चा रही लेकिन सोचने रही
सोचल चलू सो सोचल बात होइ छै ककरो ककरो
तऽ हमहूं सोचैत छियै भाइ हम किया भीड़के हिस्सा बनु हमहुं हमहूं एहन काज करू हमहुं मंच पर ठाढ रहब हमरो दुनिया देखै फेर हमरो हमरो देखि कऽ कोनो छोट बच्चा कहतै देखन ने ओ विकास भाइजी ओतय ठाढ़ छथिन
हँ हँ
फेर ओकरो मन मनोबल बढ़तै कहतै देखियौ भाइजी ठाढ़ छैथ हमहुं ठाढ़ हैब
सही बात छय
तऽ उएह चीज होइ छै एक दोसरके देखलासँ सिखलासँ ज्ञान लेलासँ देलासँ कोनो चीज के ज्ञान ककरो पास भरपूर नहि रहैत छै कोनो ने कोनो चीज के लेबय पड़ैत छय
हु हुहुँ
हँ ओह दुआरे कहै छी कोनो इन्सान छै इंसाने रहतै ओ कहियो जीवन में भगवान नहि बनि सकैत छै
नहि बनि सकैत छै सही बात छै
किछु छै हम मानै छियै ओकरा पास सबकिछु छै कोनो चीजके दिक्कत नहि छै कोनो चीज नहि ओकरा कमी नहि छै फिर भी ओ भगवान नहि भऽ सकै छै
नहि भऽ सकैत छै
हँ ओकरा ने कोनो ने कोनो ज्ञान लेबयके लेल जरूर ओकरा झुकऽ पड़तै
इंसान भगवान भऽ जेतै तहन तऽ भऽ गेलै
रहल छी आ किनको पास किछो छै नहि छै ओहिसँ मतलब नहि छै हुनका कोनो दिन एहन समय एतै जे हुनका दोसरसँ ज्ञान लेबहे पड़तै यो कनि बता बता ने एहिमे जे हेतै से हम देबेकिन एकर कनि ज्ञान दिय ने कनि जानकारी दियौ ने तऽ ई चीज होइ छै ई चीज होइ छै नहि भेटै छै ने केना भेटतै तऽ उएह चीज कहि रहल छै अहाँके जे दुनिआँ छै
प रहल छी सही रास्ता पकड़ैमे टाइम लागै छै
हं हर इन्सान अपन अपन सोच जकर जिनकर सोच जिनकर जे जे जिनकर जे इच्छा केओ ककरो रोकै नहि छै आइके दुनिियामे सभ आजाद छै जिनका जै चीज मे क्ष सक्षम होइ छथिन हँ ओ अपन करै छथि आओर की कहताह
जिनका जे लाइनसँ रुचि छनि लेकिन ई कार्य हम लोककेँ बहुत खुशी हमरा तऽ बहुत खुशी भेटल ई अथीसँ जुड़िकऽ एक तऽ लोक मतलब अन्दरसँ लोक खुश रहत आब बात केयलासँ के मतलब जतेक अन्दरके एना जे लोक गुम रहै छलै बैसल रहै छलै
आइ से ई छै जे हम अहांके कहै छी अहां के घर कतऽ हमर घर कत ओ मतलब नहि राखै होई छै हमसब एक जगहसँ छी ओस हमसब एक जगहसँ छी एक एक हँ एक जगह से छीज एक एक बोली बाजै छी
उहे न
एकटा परम्परा जे परम्परा दुनिया के छै जे परम्परा हमर अहाँके य तऽ फेर कथी के दिक्कत छै
कथी के दिक्कत छै सही बात छै
सही बात छै अपन एक आमे अस्सी आदमी जुड़ल छथ काल्हि आठ स आदमी जुड़ि जेतै
हँ हजार हेतै दू हजार हेतै एना क क लोकके अथी होइ छै
सभके अपन अपन टासकेँ भेटतै अपन अपन काज करतै